ह
की हाल समाचार। हेलो।
ठीक छैय। की हाल चाल?
की हाल चाल? बढ़िआँ यऽ अहाँ अपन बताउ।
आइ आइके एहन गम्भीर समस्या अइछ।
सेहन बेरोजगारी तऽ एतय बढ़ल छैय कि देखै छियै पढ़ल लिखल बच्चा सभके रोजगार नहि भेट रहल छैय, ओ घरपे बैठल छैय।
आज जे से रोजगारीके एतेक ज्यादे कमी भऽ गेल छैय की कहू।
आओर बताउ खाना पीना भेल।
हँ भऽ गेलै खाना पीना, अहाँके भेलै।
हँ भेलै। हम उएह कखनहु कखनहु सोचय लागै छीयै कि ओ एते पढ़ै लिखैके बादो अगर नहि भेटल रोजगार तऽ की करबै।
बेरोजगारी
सह ने सरकारके देबाक चाही रोजगार सभके।
की कऽ सकै ओ कनेक जेतबी संसाधन रहतै ओतबी देतै। ओ अपना घरसँ तऽ ओ
त अपना घरसँ त बिहारके द नहि सकै छैय। सेहो छै लेकिन ई दुःखक बात भेलै ई।
खुदसँ किछु करै।
ठीक जा प कह आ लोक प्राइवेट जॉब कऽ लैए तऽ ओहिमे ओतेक तनख्वाह नहि यए ओतेक कमाइ नहि छै। आमदनियो हेबाक चाही ने एहिसभ चीजसँ लोक दोकानदारी करैत छै ओकरा आमदनी होइत छै चलू। अपन व्यापार छै ओकर सबके लेकिन जे पढ़ाई लिखाई कर रहल हे ओकरा लाग। की छै ओ तऽ उएह आसमे छै। कि हमरा नौकरी लागत तऽ फेर ओतऽसँ किछु रोजगार ह मतलब घरपर तऽ नहि बैसल रहब।
नहि ओ किछु क सकैए पूरा निर्भर छै ओ सरकारे पर जे। कोनो ने कोनो तरीकासँ हमरा रोजगार मिलय।
हँ सेहो छै। लोक खेतिे बाड़ी कते करतै। तऽ ओनाहियो अपन सभके बिहारमे खेती बाड़ीके बडड़ मजाक बनैत छै।
आइ काल्हि युवा से जा्यदे। जवान आदमी सब बेरोजगार बैठल छै चालीस पचास के उम्र के आदमी सब के देखे छै।
पचास के उम्र के आदमी सबके देखैत छियै घर पर बैठे।
एतेक जादे। बेरोजगारी भऽ गेलैए देशमे।
कखनो कखनो ओते मोन करया ठेला पथरी सब स्टार्ट कऽ द दि हमहुँ शुरू कऽ दै छी रिक्शा चलायब दोकानदारिए कऽ लेब। लेकिन फेर सोचै छै एना थोड़ी होइत छै।
परिवार समाज।
परिवार समाज सभ कोइ पीड़ित अइ बेरोजगार।
आर्थिक कठिनाइ मानसिक तनाव आत्मविश्वासके कमी। निराशजनक शिकार भऽ जाइत अछि।
भऽ जाइतै अछि। एनाहिए कक्काके बेटासँ बात भेल हमर। पुछलहुँ कक्का की करैया अहाँके बेटा तऽ फेरो। कहलखिन कि हमर बेटा तऽ बी ए केयने यए ओकरा पास ए डिग्री छै। फलाना डिग्री छै तऽ हम कहलहुँ काज की करै छथिन। तऽ ओ कहलकै कहाँ बौआ किछु नहि करै छथिन एखन। घरेपर बैठल छथिन कहाँ किछु कऽ रहल छथिन। तऽ से हालत छै अपन सबके ओत रोजगारी न है। तऽ हताश उड़ि गेल हमर कि देखू एतेक पढ़ल लिखल इन्सानो। के ई हाल छै तऽ अपन सबके की हेतै आबैवला युवा सबके की हेतै। और सब बाजू। हेलो। भ्रष्टाचार आ।
असमान वितरण अछि।
बड़ चिन्तित चिन्तित छी। ईसभ चीजसँ
की कहनो
बड़ चिन्ता होइया ई सब देख कऽ आऔर हताश उर जायया आस पास के लोग के देख के एते पढ़े के बादो अगर नहि भेट रहल छै। नौकरी तऽ की करतै इन्सान।
इएह सब देख के कमजोर विद्यार्थी सब पढ़नाइ छोड़ि दै छै। जे पढ़लाके
ओकरो सभके मनोबल गिर जाइ छै। मनोबल गिर जाइ छै। ओकरो सबके लागैत छै। अपने किछु धन्धा स्टार्ट कऽ दिअ खेती बाड़ी कऽ लिअ या फेर दोकानदारी।
की करतै ओहोसभ आसपासमे देखै छै। एहन
चन कखनो कखनो मन करै छै। कोनो अपने सीख लियै। कोनो स्किल सीख लै छियै। आ फेर ओकर आगाँ बढ़ब। लेकिन फेर कोनो चीज शुरू कर लए तऽ पहिले चाही ने पूँजी चाही। दोकाने शुरू कऽ ल लोककेँ पहिले पूँजी चाही तखने कुछ होइ छै। ओहो लए तऽ चाही। लेकिन कतयसँ अनतै लोक माँ बाबूजीसँ माँगैमे नीक नहि लागैत छै।
गरीब आदमी एहि दुआरे पीछा भऽ जाइ छै। ओकरा लग पूँजी नहि रहै छै। अगर ओकरा लग पूंजी रहते ता व्यवसाय क के कुछ ने कुछ कऽ सकैत छै। छलै बढ़िआँ कमा सकै छलै।
ह आओर दुकाना निभर भ दुकान चले छै। कोन चीजमे अगर नीक जगह रहल। आओर जगहपर बहुत ज्यादा निर्भर करै छै। कोनो चीजके अगर नीक जगह दुकान ये तऽ ओ चीज के बिक बिक्री बेसी होइए तऽ अहाँके बहुत चलत दोकान। न खोल लेल पूजी चाही। ह अपन अपन सभ जेना गरीब इंसान के कतयसँ हेतै पूँजी।
इएह सब।
इएह सब देश बहुत जादे पीछा भऽ रहल छै। तऽ अहाँ की सोचलहुँ ह की करबै आगाँ। ब गेलै।
हम तऽ
हम तऽ सोचने छीिय देखै छियै। पढ़ाइ कऽ कऽ
अगर भऽ गेलै तऽ ठीक छै। नहि तऽ
नहि तऽ
सोचल जेतै फेर किछु नहि किछु तऽ करहेके छै।
देखे छीये। अपन सभके तखनो कनिक स्थिति सही छै। लेकिन देखने छियै। बाहरके इन्सानके भुखमरी छै। भुखमरी अलगे छै। आर सरकार किछु कऽ नहि रहल छै। ई चीजके लऽ कऽ
सरकार के मदद करबाक चाही ग गरीब आदमी सबके लोक मरि रहलै। एमहर कते आदमी मरि रहलै।
संसार ओ ओतबे नहि करत।
एक तरफ अमीर आदमी बर्बाद करि रहलै। एक तरफ भूखले मैर रहल अय आदमी सब।
देशमे कोनो समानताके व्यवहार छलहे नहि।
सरकारके ध्यान देबाक चाही इ सब चीजपर लेकिन सरकारअब राजनीति चमकवे पर लगल रहल अइच।
चल रहल अछि। राजनीतिमे के के करप्पन होइत छै ओ तऽ देखैय छियै? अपन लोक भायके माइर दै छै। अपन बाबूजी नहि बुझैत छै कि अपन बाबूजी छथिन। एते जादा अन्याय होइ छै ओहिमे। ओहतऽ बस कोनो पदवी लै लेए कोइ ककरो जान तक लऽ सकैए। की करतै लोक?
सरकारके स्वरोजगारके बढ़ावा देबाक चाही युवा सभके प्रेरित
प्रेरित करबाक चाही।
आर्थिकस अगर आर्थिक
सहयोग करतै सरकार तऽ युवा कऽ सकैए किछु व्यवसायमे।
से नहि ने बूझै छै। आ लेक कोनो कोनो चीजमे आगाँ ओ बढ़ेबो केलकैए जेनाकि लोक पहिलेके लड़की नहि पढ़ैत छलै पढ़ऽ लगलैए। तऽ पैसाके लालच सं पढ़ऽ लगलै लेकिन लड़ काले तऽ किछु नहि कऽ रहल छै। सरकारके एना लागि रहल छै कि सभ लड़का पैसेवाला छै। ओकरो तऽ किछु देबाक चाही ने लेकिन ओकररासभके फूटी कौड़ी नहि दऽ रहल हए ओ। बड़ भेदभाव छै। हम तऽ सोचै छियै बच्चे सभके पढ़ेनाइ शुरू करबै धीरे धीरे एनाहिए कऽ कऽ आगे बढ़बै।
जे चीज मलता हय ओ चीज